की हाल चाल
ठीक छै अहाँ बताउ
हेल आरो ठीके छै अहाँके जे आँख खराब भेल रहै चश्मा जे लागल रहए ओकर पावर कम भेल कि नहि
ओ पावर तर बहिरे गेलै गेल रहियै कनिक दिन पहिले जाँच कराबै लए सेहो तऽ डॉक्टर कहलखिन कि मतलब हरासाक सब्जी नहि खाई छियै कहल हमरा से तऽ नहि नीक लागैए लेकिन कहलखिन खेबै तखने ने तऽ कहलखिन हरिअर साग सब्जी सब खाई लए पावर तऽ एखन हमरा माइन्समे छै माइन्स एक पॉइंट सात पाँच एनाही यऽ
मोबाइल के जादा यूज
की करियै की करियै कर पड़ै छै जे पढ़बै लिखबै आइकाल्हि तऽ बुझिते छियै लोक फोनेसे पढ़ैए तऽ फोन देखैत छियै ओकर रोशनी पढ़ै छै ओनामे चश्मा हमेशा लगेने हि रहय रहय छियै बस सुत सुते कालमे खोलै छियै डॉक्टरो कहने रहय बस नहाय कालमे ओर सुतय कालमे खोलब ओर पहिरने रहू
तऽ साग सब्जी सब किया नहि खाई छियै जब डॉक्टर कहने तऽ ओहि के चीज के पालन करबाक चाही
पालन करबाक चाहि हमरा सबकुछ पसन्द यै सब्जीमे
कोनो कोनो चीज मजबूरीमे कर पड़ै छै
जेनामे साग सब्जीसे मतलब साग हमरा नहि नीक न सब्जीमे जेना परोड़ कहबै सेहो ओतेक बेसी नहि नीक लागै छै लेकिन भिण्डी करैला ईसब हम खाई छी
करैेला नीक
हाँ हमरा बड़ नीक नीक लागैए सबके तीत लागै छै लेकिन हमरा बड नीक लागैए करैला
हँ फायदो बहुत करै छै करैला खयबाक चाही
बस सागे नहि नीक लागैए हमरा
कनि मनी साग खेबै तब ने कुछ तऽ परिवर्तन एत आँख मे
ओना सब कहै छै कि पावर बैढिते छै घटे नहि छै
साग खिला से
ओ नहि मतलब एक बेर अगर चढ़ि गेल चश्मा तखन कहलहुँ
तैयो आप अपना हाथमे जे छै से करबाक चाही बाँकी तऽ जे होइ छै से हेबे करतै
अहूँके घरमे लागल यऽ ककरो
हँ हमर पापाके लागल छै चश्मा मम्मियओके मम्मीके नहि रहे लागल लेकिन फेर बाद मे जा जाके लाइक ओ लेकिन ओ दूर के लागल छै ओकरा तऽ ओ कखनो काल के बहुत रेयर केसमे
अच्छा तऽ की कहै छै अहाँके पप्पाके नजदीकी खराब यएए दूरके
हुनका दूरके छै खराब
अच्छा हमरो दूरेके नहि दिखै छै
जादा छोट अक्षर सब नहि देखाइ देलक बस
अच्छा उे हमरो तऽे ही द कछ ने व नहि देखै हमरा एकदम धुँधला दिखऽ लागै छै बड़ दिक्कत होइ छै देखयमे जकर कजो छै ह की कहलहुँ
कहलियै जे
कहढ़लियै जकर आँखि कमजोर रहै ओकर जाादातर कारणे होत हो छै हँ से तऽ छै आओर सभ बताउ की भऽ रहल रहै
बैठल
पूछ नहि रहना बैठल रहियै
सोचलियै अहाँके याद कऽ लिअ
हँ ठीक केंनो हमहूँ बड़ परेशान छी हमर आँखिके दिक्कतसँ देखियौ कतेक समस्या होइ छै एहि लऽ कऽ मम्मियो पर् बाजै छै कििया नहि खाइ छी साग लेकिन हम कोनो साग लफके साग सुनै छियै
हँ नाम तऽ सुनने छियै
हमरा सेहो नहि नीक लागैया सब कहै छै पटुआके साग बड़ नीक होइ लेकिनरा पटुके स सााग नहि निक लागै य
आ नहि नीक लगैएा तऽ आब अहाँ तऽ नहिए खेबै ककरो कहला पर कोइ केत बो
पर कोइ केत लेकिन मन तऽ ह्म सेहो छैय पर भिंडी नीक लागै छै फेर
ओर चीज सब ओहिके बचाव लए कऽ सकैत छी जेना अइंख मे बर्फ के रगड़नाइ पान अंडर ऐइंख् मे देख नैय
हम पहिले रगड़ै छलहुँ बर्फके फेर आलसँ छै ने आलस के दुआरे मे कते चीज ने करै छी पहिले बर्फ रोग रहै छलहुँ तऽ हमर ऐंख के नीचाँ ने बड़ काला धब्बाब छै तऽ हमर ओहो कनि ठीक भेल रहै ओहिसँ आँखि फेर मतलब सूजि जाइ छलै तऽ ओहिमे आओर हमरा आँखिसँ लोर बड्ड खसै छै जेना जादा देर देख लेलहुँ फोन लेकिन चश्मा लगएकेऽ देखै छियै लेकिन लोड बड़ खोसै छै आँखिसँ आ ओ भऽ जाइ छै हमरो कखनो काल तऽ घर जा जा्याददा देर तक किनाइ नहि देखय छिय ओहि वजहसँ ओहि बजहसँ माथा बड़ भारी भऽ जायत एकदमसँ
हँ होइ शरीर के हरेक अंग एक दोसर स कनेक्ट रहय छैय न त
सही कोलहुँ जुड़ल रहै छै एक दूसरेसँ पूरा कन कखनो ई दायाँ साइड के माथा दुखए लागैए ये कखनो कखनो बाँायँ साइडके माथा दुखए लागैए ये समझय नहि आबैत रहै छै की कनेक्शन छै लेकिन होइ छै
े अहा पाइनो पिला स होइ छै
पानि कम पियै छियै ने तऽ ओहो होइ छै पहिले तऽके बोतल पियै छलिय त सोचय छलिय एक बोतल पी लि लेकिन आब गरमी एलय तब तऽ तीन तीन बोतल पी जाइ छियै
हँ गर्मी के वजहसँ से होइ छै अखन एते जाादा गर्मी बढ़ि गेल छै जे की बताउ विशालता हर
ऊपरसँ लाइट ओतेक कटै छै ने ऐत ओर फेर पाँचो मिनट नहि रुकैत छै लाइट चलि जाइत छै बडड़ड दिक्कत छै ए तऽ ऊपरसँ हर घरेमे अब
हहाँ गाँव घरमे तऽ लाइटके
ह जे कनि पाइ वाला य तऽ ओ एसी लगा ले छै एते लोड नहि ने लै छै तऽ ओ काटि दै छैय की करतय ओ
ककरो मजबूरी छै की करतै आब करते आदमी सब एसी कूलर के करहे पड़तै ओकरा ब बच वे लेअ
करहे परतय ओकरा बचबय लै हँ खाना पीना भेल
हँ खा लेलियै खाना पीना अहाँ सबके
हम हूँ सब खा लेलियै आइ तऽ हम भिनसरे खेलियै हमहूँ बैसल रहौ की करबै गरमी लागैत छै गरमी दुआरे मक्खी सब ग देख कै छय बियनसँ हौँकि रहल छियै बिलन बै बियन डला रहल छियै छी और की करबै
जेमी लोक की करते कुछ कहिओ नहि सकयै
कछु कहियो नहि सकैय बाहरो नहि जा सकैए एते धूप छै पर घूमैवला मौसम तऽ साफे नहि छै कि लोक कनि घुमिओ लै सेहो नहि छै आर ई गरमी मे हम चलि गेल रहौँ राजगीर सोचै छियै
हँ लोकके मोन कऽ जाइ छै
ह मोन कऽ जाइ छै तऽ आब की करतै हमरा घरमे बैठल बैठल मोन नहि लगै छै
फुरेल त घुइम लिअ
ओतय मेला लागल रहै ने तऽ चलि गेल रहियै ओतय हँ इ नइका सुनलउ ये एकटा नइका केश एलेयै सुनमे फेरो
कोन चीज के केस
ल क लके
कोन चीजज हलू
हँ कहलहुँ कि नया केस जे एयलैए से सुनलियै लड़कीक के
केतन बला
पहाड़ पसँ जे ढकल देलकैए
नैय नैय सुनलियै
ओ लड़की लऽकेऽ गेल रहै कि चल घुमय लए ओकर जन्मदिन रहै त ओतय गेलै तऽ ओकरा पहाड़ीपर सँ ढकैल देलकै बेचारा मरि गेल
कतेक घटना होइ छै सुनै छियै ने
की सब डरे छलिय लड़का से आई काल् के लड़ आई काल् लड़का के डर पड़ रहल छै लड़की कखन की भए जाय कोनो ठीक ने एते जादे केस आब रहल छै ने इ सब के जे
बड़ खतरनाक छै ह डरके माहौल बैन गेल छै एकदमसँ ओ स साहिलो मुस्काना वाला सुन नै रहियै
हँ उहो सुनने रहियै एकरा आइ काल्हि लड़का सभ बियाह करै स
तऽ केना कहतै कि अहाँ करबै सभ लड़की एहने सभ भेल जा रहल छै सब नहि लेकिन देखियौ जा्यदातर एहना आब पहिले एना नहि रहै कि पहिले नहि होइत छलै पहिले होइ छले लड़का सब मारे छलै लड़की के लेकिन ओते न्यूज मे न आबे छले आब लड़की जे मार छै तऽ ओ न्यूजमे आबि जाइत छै हँ पहिलेवला बात त घरके बात घरेमे रहि जाइ छलै आइ काल्हि मीडिया तऽ बहुत पहिलेसँ रहै अखबारो बड़ पहिलेसँ रहै लेकिन की रहै कि लड़कासभ मारै छलै तऽ ओकर सभके पास ओतेक दिमाग छै आओर लड़कीसभ मारैत छै तऽ पता नहि केना नहि केना ओ आबि जाइत छै देखब बहुत भोरमे आइ रातिमे सुनलहुँ ओर अखबारमे छपि जाइतत भोरे भोरे
जमाना बहुत तेज तेजी से चैल रहल छै की कर
हँ लेकिन एना नहि हेबाक चाही इंसानियत रहयके चाही इन्सानके अन्दर
लोक आइ काल्हि विश्वास करैत छै एते नीक जका विश्वास रहैत छै लेकिन उएह आदमी विश्वास घात
विश्वास घघात कऽ दै छै सब नहि बुझै छै ने आर तीस कालसँ ओ लड़काके ओ लड़कीके घरवला सबसँ मतलब परिवारसँ रिश्ता छलै
पूछै छियै ओतय जान पहचान रहै तखन एना केलकैए
मजूरीके फायदा उठलकै
मजबूरीके फायदा उठेलकै ह एना नहि करबाक चाही छल
इएह एक दू आदमी करै छै आ ओहिके वजहसँ पूरा
ब पूरा लेकिन तखन करयवला शादी तऽ करिए रहल छी ने
हँ ओ तऽ करबे करते जब रीति रिवाज छै तऽ ओ तऽ करना छैहे लेकिन इह छै जे
इएह छै जे एक दू आदमीके वजहसँ लोक पूरा लड़की जातिपर
ह सेहो बात छै आओर कोनो कोनो लड़को सभ एहन छै ओहो दुआरे लड़कियो सब नहि करैके चाहै छै दहेज सभ दुआरे
दहेजो सब देखै छियै लड़का सबके कम डिमांड थोड़ी छै कहै छै हमर सरकारी नौकरी आ तऽ हम एतेक दहेज लेब
दहेज के मामलामे
दहेजके मामलामे अपने सब ठीक छियै अपना सबके जातिमे दहेज तहेजके व्यवस्था नहि छै सेहन कै कि एकरो पीछा कारण छै अपन सब में लड़को सब ओतबे पढ़ल रहे छै ते लड़की केओ ओतबे आ लड़कीके तखन तक शादी नहि हेत जखन तक ओ ओकर नौकरी नहि होइ छै तऽ नहि करबाबैत छथिन ओकर शादी एहि दुवारे हमरा सबमे दहेज नहि लेल जाइए
किया लेतै दहेज नहि लेबाक चाही भीख मङ्गा जेना लोक किया लेतै दहेज खूद पढौ लिखौआगाँ बढ़ौ एना कोय इ कहैले नहि न रहतै एक अहाँक बेटी ल ल रहल छी अहाँके बेटी अइ सँ राज करत